नमस्कार
जी नमस्कार
आओर बतै छी की कहै छै अहाँके
यहाँ के त अहाँ से बात करै छी आऔर बताबे छी ने अहाँ के हाल चाल सब नीक छै
हँ सब नीक छै यहाँके बताय ने
ह इहों के सब नीक छै खाना उना खा लेले छी अहाँके
हँ खा लेल छीय
ऐसे की की कैले छी अहाँके
हम खली चावल दाल सब्जी पापड़ तीलौरी सलाद अचार आमका ये सब खलियै य
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज कैईले छियै
अहाँ के खा लेली
जी इहों के खा लेलेे छियै
की खलियै अहाँके
यहां ते के त खले छिये दाल भात अलोइ के सब्जी खइले छियै चटनी खइले छियै रोटी खइले छियै इहे सब कै ले छियै
चलियै अहाँके बहुत नीक खाना खलियै य
जी हम नीक कने करबे करै छी इसऽ
और बतै छी नै खाना उना अहाँके बनाय अबै छै
हू ईह के खाना उना सब बना लेे छी अहां के खाना उनास बना लेे छी
हँ हम भी बना लेबे छियै
ऐसे की की बना लेबै छी अहाँके खाना मे
हम बनाबै छी चावल दाल सब्जी सब्जी चना का सब्जी बना लेे छी मीट मछली बना लेवल छियै अंडा भी बना लेवल छियै
वाह त ब लजीज नीक खाना बनाबै छियै
हूं आओर बतबै छी अहाँके बना आबै छियै
जी इहो के आबै छियै दाल भात तलई के सब्जी हम तऽ बनाबै छीये दालि भात के सब्जी परोरके सब्जी बना लेबे छियै पोखरा के सब्जी बना लेवे छी भनटा बना लेवे छीयै लौका बना लेबे छियै बना लेवे छी चिकेन बना लेबे छी म मटन बना लेवे छिय अंडा बना लेवे छिय मछली बना लेवे छियै औरो चावल दाल बना लेवे छीयै
चलिये यहाँ के तऽ बहुत नीक नीक खाना बनाबै छी
जी हम बड़ा नीक नीक खाना बनेबे क रै छिय
सुनै छियै कि बतनो मजै छियै अहाँ के
जी कभी कभी माज लेबे छियै आहु के त सुनने मे आबै ठीक अहाँ के बर्तन मजै छीयै
यहाँ हम बर्सन न माजै छीयै खाना उना बना लेबै छीयै मीट उट सब बना लेबे छीय हम
प हँ हमूँ बना लेबय छीये सुनय मे आबे छै कि अहाँके तऽ बड़ी दिन से मीठ ना खइले छी इ तऽ हमरा आता छी
हूं बहुत दिस हूं मुह पनियागेल छिय बर्दाश्त न होइ छै हमरा से
काइऽ दिना रुकै छियै ने आजू चारि दिन भेल छियै सात दिन रुकै छै ओकरा सात आठ दिन ओकर बाद दबा के चापल जाइ छै
हू हम तऽ पहिले रोजी नहि खाय छीयै बिना एको दिन खाइ छिय मोने न भए छै हमऽ
हँ सप्ताहमे तऽ सप्ताह मे कय दिन छोड़े छी मंगल के छोड़े छी बुध मंगल के छोड़ै छियै ओकर बाद
तऽ मंगलो क छोए छियै हम तऽ कोनो दिने क ने छोए छिय
नई तऽ माताजी लोग नइ ली आबै छियै आ मिल जाइ छियै
ह तऽ महू खरीद के लि अबै छी होटले मे से आ खा लेबे छी घ काऽ कहै छी आदत समाचार छैयौ बिना मीट के त घोटाइबे ना करै छै
ई तऽ बात अहाँके सही कहै छी आ दोस चार हो गेले छी
अहाँके ए सुने मे आबै छियै कि एथि होटल से ले आबै छियै कन तबै छै ने फर पर गेलै सी
जयसवाल होटलसँ लियबै छीयै
हँ हँ हँ सुना याद आ गेल छै विद्यार्थी जैसवाल होटल कितना रुपआ देबे छी आई
देबै छियै जेना सए ग्राम मीट देवय छियै न चालिस रुपे
न पचास रुपै न होबे देबय छियइ
हँ आ पचास रुपआ हो गेल छै अब तऽ मतलब बहुत महग मे छै अहा अब न मोन करै छै न बहुत महंगा सब पचास रुपआ के खरीदै छै सौ ग्राम ओसे पचास रुपआ खरीद लै छियै ने अढ़ाई सए ग्राम घरे बना लै छियै बहुत बेसी हो गेल छै आ दू तीन गोरा और मे खा लै छै
हँ
ह बते छी ने अहाँके पनीर उनीर खाय छी
जी इर तो पनीर उनीर खा लेबे छी
आओर अहाँके खाइ छियै
हँ खाय छै
लेकिन पनीर सस्ता वाला कीन के ले आबे छैै ने त बढ़ छै ने क कहै छै मिलावट रहै छियइ खायमे मोन ना लगै छै
हं हं ई बात तऽ कहै छी लेकिन बहुत नीक न लागे छै मटर पनीर खाइ छै ने बहुत नीक लागै छै
जी इहो तऽ हमरो नीक लागै छै से
हं चलि आओर बतय छी ने अहाँ के मौसम कैसे छी रौदा पड़ै छी बहुत
जी यहाँ तऽ बड़ा रौदा पड़ै छय क्या कहै छै यहाँ से इतना रौदा पड़े छै घर से निकलैमे मुश्किल क देेले छै हं अहाँके रौडऽ पड़ै छियै
हँ रौदा तऽ बहुत पड़ल छियइ बहुत र जा पल छै
हं
यहाँ पर दुपहर मे बहुत रौदा पड़ै छै गर्मी बहुत ही मतलब पड़ै छै की कही अहाँके हम
हँ तऽ अहाँके सही बात कहै छियइ ए इना गर्मी पड़ै छय गर्मी से हालत खराब हो जाई छियै दिन भर घरे में पंखा के नीचे रह पड़े पाबाई छीिय आहो कभी जाई छियै लाइन कट जाई छियइ तब तऽ आरो गर्मी से अथी हो जाई छै बे हाल हो जाई छय
हं सही कहै छी अहाँके
हूँ
ओर बतै छी ना
ओर को
कहीं घूमने उमने जाय छियै गर्मी के मौसम में वाटर पार्क पार्क उर्क घूमने जाय छियै
हँ मोन करै छी मने घूमैके लेकिन ताके पैसा वैसेना छय तीन सए रुपआ लेबे छी ओहिसे हमराभी मन नहि करै छी जाय के
हँ तमा
अहाँके हँ अहाँके सोचले छियै कि नहि जाक
ह हम तऽ सोचै छी मोटर पार्क नहि जाइ छै ने बहुत पैसा लागे छै उसमे ओ स त घूम नहा पहिले नहााय छीै किया कहै छी कल जाइ छी ने कल पे नहाय तऽ पक्का छिय ने कल पे तब उसो कपड़ा त घेर देबे आ खूब पानी उ पर चला के भर ले छी आ ओहि पर सुत रहे छी ओ मे नहाय छै आ आ ओहो से मोन भर जाइ छय तऽ ओ कठा जैसन छियै ने ओमे भर लगै छै पानि आ ओहिमे बढ़ जाइ छय ने
हं य तऽ काम ठीक करै छीियै इहे नीक छय सबसँ ज्यादा उतना अथ झमेला ह
लागइ छी
ह आओर लाज लागै छी ई तऽ बात छै लेकिन बचपन में बड़ी नीक लागै छय इह चीज
बचपन में हम तो दिन भर नहाय छी लोटाे में पानी भर ले छै आ मुड़ी धऽ लय छै या दौड़ दौड़ के रोड पर नहाय छै
हमहुँ वैसे हे करै छियइ
आ बहुत मजा आबै छै खूब ठण्ड लगै छय
हँ ई तऽ बात अहाँके सही कहै छियइ बड़ा नीक लागे छै आ पहिले न कपड़ा में खोल देे छी आ जामा रहै छै ने ओकर आड़ी वाला रहै छय तऽ उं हमनी से कपड़ा लगा देबे छियै ओकरा बाद ओहिमे पानी भर जाइ छैयै तऽ छुमुक छुमक नहाय छियै
हूँ पहले बहुत मजा आबै छाए मुड़ी पर ले छै, तनिका-तनिका गिरै छी, दौड़-दौड़ केना होइ छै।
हूँ, पहिले तऽ ई बात तऽ अहाँकेँ नहि कहै छै। एक लोटा रख लेवे छी ओकरा बाद माथ पर तैका तैका गिर। ऊपरसँ आ तऽ माथा ताकला हो गेल छै ने, तखन ने छै पूरा पियर। सराक से चुकि जाइ छी
ह, पहिले गर्मी के मौसम मे तखन बहुत बरफ-उरफ खाइ छी, नहाइ छी, घुमै छी।
अहाँकेँ अहाँकेँ त टकलाकै छी पाँच छओ दिन बाद। से एगो नया निकल छै न हउ। वीडियो निकल छी पाउडरख के मारे बाला उहे करल छी ठीक छै।
हूँ। लेकिन बहुत मत बहुत मजा अबल छैब।
हँ, लेकिन अब नहि होइ छै।
ह, बहुत पहिले लुकै छी भी खेलै छिये। जाइ छियै वासी घूमे छियै तूत खाय छियै गुलद। पचार के गुलर खाइ छियै बहुत।
ह ई तऽ बात अहाँके। हँ ई तऽ बात अहाँकेँ नीक कहै छी।
खैद खैद मै छी बहुत परेशान कर दै छी हमलोग।
आ गुलरके गाछ पर चहर जाइ छियै ने तऽ ओ तऽ अपन डानटान। खलै छियै नीचे खोदै छियै उतार उतार उतरै छियै। कहै छै उचरै छी। जल्दी उतरे छियै, नहि उतरे छियै छियै बड़ा करै छी।
नै अहाँकेँ छी दहर आय रहल छी ने गासी तऽ ऊपरे। सभ लत्ताक लत हक गेल छै।
ह। ई, तऽ अहाँकेँ बात से नीक कहै छै, ब से एगो लगा देले छै। एगो दादा दादा छियै बास लगा देले छी ओहि पर चढ़के आ ओहो घरमे बुजै छै यमके।
दहााक चल अबै छै। आ ओहिमे छिपुक छुपुक नहाये छी।
हम छिड़किया तऽ छानके हमी तड़ता के खाइ छिय
ह। चलिये यहाँसँ बात करबे काफी नीक लगलै कि सभ समय मिली तऽ अहाँसँ बात करबै।
ठीक छै अहाँकेँ।